हेलो कहिऔ ठीक छियै राधे राधे।
हँ राधे राधे। कतऽ हियै।
हम तऽ अभी छऽत पर बैठल छियै।
छऽत पर कि करैए साँझ भरली।
ठंडा-ठंडा हवा चलै छै तें छियै बैठल। बल्ला द दे।
अहाँके काज राज नहि नीक लगैया करैत।
नै हमर मम्मी करै छै हमर काम राज।
सैहा ने फोने करैत करैत टेम पास होइया।
हिप्पऽऽऽ। त की करिय नहि तऽ ओ काम तऽ मम्मीए कहै छै हम नहि करू अहाँ हम करै छी अहाँ बैठल रहु।
मम्मी कहिया हर घड़ी फोने करैत रहू।
हाँ।
फोन नहि काज देत कामो काज देत।
ठीक छै, आब से कनि कामो कऽ लेबै।
काज करबै तब न खेबै, काजे पर छै काम फोनो।
अच्छा तऽ मम्मी खाय लै द तऽ दै छै बना के।
कहियौ कतऽ छियै। बिदेश मे।
खीस भिह। पागल भ गेलै, छत पर छियै यै कनिया।
अभी चाह जाओ माँ बाजत नै।
इह माँ हमरा पर नै बजै छै।
कत्ते ले, अते प्यार करैये माँ।
अ हँ हँ एत्ते प्यार करै छै।
ओ तै एत्ते प्यार करैय अहाँ सब अहाँ प्यार करबे नै करै छियै।
खी चिड़िया ने लग।
अह हहाऽ। ई अल्ला कतऽ बजऽ लागल। है कथी बजैये। इसरो हंसऽ लगलै अल्ला के बात पर। सात करोड़। कहियौ।
अखन ठिक छियै।
हम ठीक छी अहाँ सब।
हमहुँ सब ठीके, घरमे मम्मी पप्पा अहांँके दाय, अहाँ के बाबा, अहांँके भाइ अहां के बहिन ठीक यै?
सब ठीक यै, हमर बहिने कनि रहै छै क‌नि घसकल दिमाग के।
अहुं तऽ कनिक हमरा घस अहूँ तऽ कनि हमरा घसकले लगै छी।
बहिने के दिमाग कनि रहै छै नीचा आर बस इहे टा प्रॉब्लम है आर कुछो नै। इहे टा समस्या हइ। कथि बजैये एना।
ओ मुसलमान लोक बजै छै।
हल्ला बड़ आबैये दूर जइयौ न तऽ से।
दूर आबि गेल छियै हॉर्न लागल छै, स्पीकरमे बजै छै यै कनिया।
कखैन तक बाजत।
पाँच मिनट तक।
ठीक छै, कहियो रुकै ले कनि काल। आह।
अहाॅं बाजैत रहू।
अहाँके घर मे माॅं, पप्पा, दाइ, बाबा भायजी मामा-मामी, चाचा-चाचा, अहाँ सब ठीक छियै, अहाँके बहिन सब।
एकटा बहिने कनि पागल छै, ओकरे इलाज चलै छै।
लऽ गेल छलिये काल्हि चिकित्सक ध्रुव के पास
आंय लऽ गेल छलियै?
हाॅं।
किया और चिकित्सक नहि ये, चिकित्सक ध्रुव के पास जाइ ये अहां सब।
हाॅं ओकरा उएहटा डॉक्टरे पसन्द छै।
आंय बार-बार नहि जेबै फेर तारा के जलन हुए लगते।
ठीक छै, एहि तारा। के छिये ये।
चिकित्सक ध्रूव के गर्लफ्रेंड।
गर्लफ्रेंड हम सब नहि बुझे छिये, हम-सब मिथिलांचल मे रहे
अच्छा हाॅं -हाॅं चिकित्सा ध्रुव के प्रे- प्रेमीका।
अच्छा, अहाँ इहो सब बुझैत छियै।
हाॅं जाइत रहै छै, तऽ कहानी कहै छैथ, चिकित्सक ध्रुवके पापाजी। पिताश्री।
अच्छा, अहाँके पिताश्री की सब सिखबैया।
हमर पिताश्री खाली कहैत रहै छै बेटी हम अहाँके पढ़ायब, अहाँ जते पढ़ब तते पढ़ू हम अहाँके पढ़ायब। कम्प्यूटर कीन देब, लैपटॉप कीन देब, स्कूटी कीन देब। सपना दिखाके हमर-हमर पिताश्री छोड़ दैया।
किया छियै से सब अपना देख लै छियै तुरन्त।
हमरा की पता से हमर पिताजी ऐना करथिन हमरा साथे।
अहाँके पिताश्री कोन काम करैया।
हमर पिताश्री काम करै छै, पाटन जॉब करै है।
ई पैटर्न जॉब की होइ छै, ये।
पार्टटाइम जॉब नहि पता यऽ, अहाँ कतेक क्लास में छियै।
हम तऽ एखन आठवीं भ गेलै आब दसमा मे जेबै।
आंय एज देने छिये उन्नैस साल अथी एकैस साल आठवी नमी मे छियै।
पोल खोले छियै यऽ।
क कर और छोड़ी भूरि गेले हंसैया।
अहाँ कत्ते में पढ़ै छियै।
भूल गेलियै हंसे कथिलैय छीयै।
हँसबाक चाही एकटा तबियत खराब रहत ने, तऽ हंसबे अहाँके तऽ तबियत ठीक भऽ जायत, ओ दबाइ छियै।
ठीक हइ, हम पढ़ै छियै ग्यारह माइनस बारह से।
अच्छा की सब्जेक्ट रखने छियै।
सब्जेक्ट रखने छियै, आब अहाँ मिथिलाञ्चल में छी तऽ अहाँ केना बुझबै।
विषय की रखने छियै, हम सभ बुझै छियै अहाँ कहू ने।
बिषय रखने छियै आर्ट।
आठ की होइ छै, आठ एक -दू दिन बला।
नै ए- आर- आर टी- एस।
ए - आर -टी -आई आटीटीस।
आर्ट्स छियै कनि है, अहाँ कहै हम सभकछु बुझैत छियै, एतबो ने बुझैत छिय आर्ट्स केकरा कहै छै। जैसे कि सैन्स होइ छै ने सैन्स जेना भेल साइंस कॉमन्स
कॉमन्स नहि होइत छै यै, कॉमर्स होइ छै कॉमर्स।
अहाँके एते हंसी कियाा लगैया ये। अहाँके बुझाए या मानसिक संन्तुलन ठीक नहि यऽ।
अहाँ हमर दु पोल धोती खोलै छी तऽ हम की करू?
अहाँ धोतियो पेन्है छियै यै?
हे यै पोल मतलब मिथ मिल्थलाञ्चल के डायलोग हइ धोती।
मिल्थलाञ्चल नै होइत छै मिथिलाञ्चल होइ छै।
सात करो
अहाँके एकटा उमे की यै अहाँके? हाँ नै देखने छियै, खाली सात करोड़ करै छियै। आब अहाँ के से पुरी त रह सं बुझि गेलहुं अहाँ, सही मे अहाँके दिमाग थोड़ा छिट या।
नै यै ई बात नै छै। हम अहाँके बात पर अहाँके बोली लगबै छी।
अच्छा।
मिथिलाञ्चलके बात छथि हम सुनू सुनियौ ने हम हमर बात सुनबै, पहिले हमर बात सुनू
अहाँके दसमामे की भेल छलियै। दसमामे कोन सब्जेक्ट सब रखने छलियै?
फर्स्ट डिवीजन आएल छलियै।
हमरा तऽ सुनलमे आएल, अहाँ तऽ थर्ड आएल छियै।
के कहलक? यै कने हमरा कहब हम चीर देबै।
कीर देबै, कीर देब की होइ छै यै।
चीर देबय जे हमर थर्ड क हम फट डिवीज़न आएल छलय। चार समें बीसे नंबर कम छला।
ई कहलैथ?
के पत इहा पर तऽ बिहाओ नै होइ, इहो लोके कहलैथ हन
हँ यै हम अहाँके फोटोहो देखलौं हन, अहाँके बिहा बला बीस साल भ, बीस साल भ गेल आ बिहा नै भेला
यै हमर बिहा हम अठाइस सालमे त हम अहाँके इन्वाइट करब न जा अहाँके हम न्योता देब न
यै हम अहाँके फोटो देखने छी, अहाँके बिहा भऽ गेल या।
यै हमर बहिन छलै, ओ हमरे जकाँ कनी मुँह छै कनी घसकल दिमाग के हइ। हमर बहिन के हेतै बिहा तऽ
अहाँके सबके परिवारमे थोड़ा घसकले छियै आ अहाँ हमरा तऽ लगैया सब ठीक या अहीँ घसकल छी।
नै यै मिथिलाञ्चलके जे बात बजै छियै तऽ ई डायलोग कहलकै हम अपन मिथिला मिथिलाञ्चीके नमस्कार करै छी।
मिथिलाञ्ची नै होइ छै यै मिथिलाञ्चल होइ छै।
मिथिलाञ्चलके नमस्कार करै छथि।
हँ तऽ अहाँ की करै छियै?
कत?
अभी अहाँ खेनाइ नै बनबै छी अहाँके खनाइ काम करै छियै, सब साउस सबके खाना बनाके खुआके रखियौ। अपन मम्मीके रखियौ खुशी खुशी।
हमर बहिन आएला सौसरा से से एतेक खड़ूस यै बाप रे बाप, एकटा रोटी बना देत से नै हैत। खाली खाइले ऐल छै गुब गुब।
ई गुब गुब की होइ छै यै।
मतलब मिथिलांञ्चल के भाषा ए गुब-गुब।
अहाँके भाषा सबटा रिकॉर्ड होइया तऽ कनि लिमिट मे बाजू।
अहाँ रिकॉर्ड करय छियै?
हां।
किए रिकॉर्ड करे छीयै यै? केहेन छियै यै? हमर भाषा रिकॉर्ड करे छीयै अहाँ कोई बात ई बच्चा के बजैया?
हमर छीयै भतीजी।
अहाँके भतीज यौ भऽ गेल यै अहाँ कतेक के कहिया बियाह भेल से अहाँके दियरो के बेटा-बेटी भऽ गेल।
यै दियर के बेटा नै भतीजी के मतलब बूझै छिये? भै के बेट टी छियै यै।
औ ए
उं एते अहाँ के पता नै यै जाय छीेयै बारवीं में आठ करत त उहै हाल हैत नै आ दसवा में थर्ड ऐल छीये तऽ ओहे
यै हमर पोल नै खोलू हम फड डी फर्स्ट डिविजन ऐल छियै।
अखने हम आब अहाँ बुझ गेलो अहाँ झूठ बजै छीयै।
के कहलक अहां कहू तऽ अहाँ कनि हुनका से कनि प्यार से बात करबै।
अपन पति से जाउ नै प्यार से करब बात।
या अहाँके फेर अहाँ झुठ बजे छीये, हमर बियाहे नै भेलै यै।
अहाँके भेल यै, अहाँके दूगो बच्चो यै।
आइ फह
यै तऽ दुगो के नाम की यै कहू तऽ।
एगो के नाम यै
मोटू एगो के नाम पतलू। कथी नाम ऐ? हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।
आ छै
तू काइट देलही